हा त
जय झूलेलाल।
जय जय झूलेलाल।
हम
ॿियो ॿुधायो?
छा?
हा कुछ कम हुयो, तॾहिं पयी फोन लॻायां। खणो ही नपया हेॾी देर खां फोन पयी लॻाया, सुम पया हो छा?
अरे छा बुधायाव रात जो देर सां सुमियो निन्ड् ही न पई खुले साई फोन ॾिसी
त छा लाए तवा हेएॾी देर ताईं सुबुह मोबाइलूं था ॾिसो?
तव्हांजी फोन ॾिसी ॾिसी असां वधीक निंड्र पई अचे।
मोबाइल्यू छो पया ॾिसो के चयइ मोबाइल र?
नेट फ्री जो त मिले त पूरा पैस सा वसूल वठो स्क्रोल कंदो रहंदो आया। पूरा पंज जीबी ख़तम करिणो हु
अच्छा त हिनजे करे तव्हां नेट फ्री थो मिले त पंहिंजी निड्र पाणी ख़राब कंदास। पइबो आ न टाइम ते ख़बर बि थव रात ताईं मोबाइल ॾिसां एॾो नुक़सान आ बस असांजे शरीर खे
ह
त बि तहां मोबाइलु ॾिस एॾा ॿार चवंदी आहियां सुम पईन्दा कयो टाइम ते। गुडिया रोटी प रोटी पाणी खाधी? चकर लॻायासीं, अची करे सुूम् पइंजय। तहां ॿुधंदा ई न आहियो।
त हिय त फाइदा बि चंगे आहिन मोबाइल ज
छा पया चौ?
शरीर खे फ़ाइदा बि चङा आहिनि मोबाइल हलाइण सां,
हा उह त ॾाढा फ़ाइदा आहिनि जीअं त भई किॾे वञिणो आ असांखे, रेलवे स्टेशन ते वञण, रेलवे स्टेशन ते असां वञी, टिकेट न कराई आ हुते घर वेठे असां खे, टिकट कराए था सघऊं ॾिसी था सघऊ केतिरी, सीटयूं खालियूं आहिनि की काननि, हुन हिसाब सां असां कहिड़ी ट्रेन में असांखे रिजर्वेशन, कराइणी आ की न कराइणी आहे, इहो घरु वेठे ॾिसी था सघऊं इहो ॾाढो सुख, न त त तव्हां कीअं पहिरियों, जॾहिं फोन में एपएप न हूंदा हुया त कीअं ता पहिरो, सुबुह सवेल वञी करे उते, पूछ ताछ करे ईंदा हुआ रेलवे स्टेशन ते वञी, त हिय ट्रेन घणे बजे आ? घणी सीटियूं खाली त हे त हो, अऊं एॾी भीड़ हूंदी हुई, अॼुकल्ह त हाणे हिन टिकेटुनि लाइ त लाइन ई नथी लॻाइणी पए त, त पेरो एॾी लाइन लॻाइणी पवंदी हुई, जॾहिं मां नंढी हूंदी हुयमि। जॾहिं मां नंढी हूंदी हुअमि त पंहिंजे पप्पा सां गॾ वेंदी हुअमि किॾे बि अ न असांजी पूरी फैमिली वेंदी हुई, त पप्पा मूंखे वठी हलंदा हुआ। त पप्पा वठी हलंदा हा, चवंदा कि टिकेट न तूं वठ। त टि चवंदा हा लेडीजुनि खे ॿारनि खे जल्दी टिकेट मिली वेंदी आ। टिकेट घर में मां लाइन में लॻंदी हुअमि त मूंखे जल्दी टिकेट मिली वेंदी। मुंहिंजे पप्पा मूंखे नंढपण खां ई न टिकेट वठण सेखारियो। पर मूंखे कहिड़ी ख़बर हुई की मां वॾी थींदमं त मूंखे कॾहिं टिकेट वठण जी ज़रूरत ई न पवंदी। अहिड़ी मोबाइलूं ईंदियूं त बस मोबाइलुनि में हिकु बटण दॿाए त टिकेट हथ में मिली वेंदी, मोबाइल जे अंदर।
त इयो कॾी कॾी कमु में ईंदो तव, कॾी कॾी छाहे? मोबाइल में न थी पाइंदी आ टिकेट, उते‌ वञी करणी पवंदी आ।
हा कॾी कॾी इहा ॻाल त आहे।
त इहो एक्सपीरियंस कम मे ई थियो तस।
हा उह उहा ॻाल्हि सही आ, पर हिमल ताईं मूंखे कम में ई न आयो आ हाणे ॾिसो। शादीअ खां पो हाणे तव्हां ई ता टिकेटूं करायो। शादीअ खां पहिरियोें ताईं त पप्पा कराईंदा हुया, पहिरियों स्टेशन ते वञी कराईंदा हुया। वरी फोनून में बी पप्पा ई कंदा हाणे शादी थी वई आ। हाणे तव्हां ई टिकेटूं ता कयो पिया। हा बस जी हिक ॿ भेर मां कई आ मुंहिंजी निणानूं आई आहिनि‌ त उननखे करे ॾिनी मान थी। मोबाइल में ई करे ॾिनी मान ती। त बस जो मूंखे पतो ई नाये कीअं थींदी आ, टिकेट होॾे वञी करे। मुंखे त थोड़ो सो सम्झाए ॿुधायो की कीअं टिकेट कराइबी आ बस स्टेशन ते वञी करे।
हा -हा, तॾहिं तव्हां घणे सालन जा हुयव, जॾहिं तव्हां रेलवे स्टेशन जी टिकिट कराइण वेंदाव?
छा था चयो तां?
तां रेलवे स्टेशन तेई टिकट जॾीं कराईंदाव त तां केतिरे टिकट रेलवे स्टेशन था वठनि त कंहिं महिल तव्हां घणे सालनि जा आहियो
तंहिं महिल मां हूयम अठे नाएं साले जी।
अच्छा पोइ त्हखे टिकट े छ न
हा ॾई छॾयो मांन।
ॿियो ॿुधायो नयो समचार ॿियो!
बस बढ़िया आहे। मा चवां पई कॾहिं ता अचो वठणु? हेॾा ॾींहं थी विया आहिन पेके में टिकी पई आहियां। अचो न जल्दी अॼुकल ॿार बि ॾाढो तंग था कन पिया, पपा पप्पा खपे दादू दादी खपे।
हिते, हिते मथो छो खायो हुअव, वञणो आ जल्दी मूंखे। वंञणो आ, वंञणो आ, वंञणो आ पैकिग करण में पंद्रहं ॾींहं वइ करे तैयारी कई अथव ऐं अचण में पंज ॾींहं बि नथा लॻायो। ट
वरी ब पंहिंजो घर गुरू जो दर हूंदो थव, बस पेके में लॻंदो त्हां उतांई वंञी ॿ ॾींहं वंञी घुमी अंऊं तां सां ई मोटी अचां आं, तां ज़बरदस्ती चई त ॿार नंढिङी भेण आई थई त रही पोव अठ ॾींह। पंज ॾींहं थी वियाअंन ॿार ॾाढो तंग था कन पिया, लॻे पो पंहिंजे घर में ई उष्मनि सार
त अंसांजी ॿ त लाइफ, असांजी त असांजी ॿ त लाईफ आ, असां खे ॿ थोङो जिअण ॾियो।
छो असां छा तंग कंदा आहियूं छा तहांखे, हुते तहांजी सेवा कंदा आहियूं। हिकु हिकं शै हथ में ॾींदा आहियूं तहांखे।
त सेवा कंदा आहियो त मेवा बि त मिलंदा थव।
उहो त आहे। सेवा कंदमि त मेवा त मिलंदो न, ॾिसो ॿारनि ज हाणे स्कूल ब़ि खुलणा आहिन तं हुननि जे लाए ड्रेसूं वेसूं वठी चान, किताब कॉपियूं वठी अचांन।
बस्ता वस्ता वठी ॾियान न।
मस्ती में रओ, हाली पंज सत्त ॾींह अचजो न। मां अॼ गानो तो ॿुधां, मेेरी बीवी मायके चली गई।
हा नचो पिया छा पोए तां, पोए तां, मां हली वई आंयां त हेॾा ख़ुश लॻिया प्या यो फोन नथा लॻायो। हिंअ लॻेव तो हा भई लॻायां, याद ई नथी अचेव न
घर में त सॼो ॾींहुं ॻाल्हाईंदा रहंदा आहयो। ताई ह हुत्ते ॿि ॻाल्हांया त बाकि मतलब छा मायके वंञण जो, त चंवंदव त वेठा हुज ससुराल में ई वेठी आहियां, मां हिन लाए फोन न लॻाईंदो आहियां मां
हा, ईअं थोङी न थींदो आ, मां माइके वेंदी हिन करे आंयाकि ताकी तहां असांखे फ़ोन लॻायो। सब मायूं ॿुधाईंदियूं आहिन, मां पेके वेंदी आहयां मुंहिंजो घोटु ॾह फोनियूं लॻाईंदो आ। मां बि चयो कि मां बि एक्स एक्सपीरियंस वठां तॾहिं त हेॾो ज़िद्द करे करे मां चयो मांव वठी हलो हेॾै वठी हलो। वंञी वठी
हुननि खां घटु ॻाल्हाईंदा न हुन ज सावर में हूंदियूं आहिन
हा- हा, न ईअ ॻाल न आहे, मुंहिंजा घोट ॾाढो ॻाल्हाइंदा थन। सॼो ॾींअ आवाजूं पिया ॾींदा थन। मुंहिंजी निराण खे ई ॾिसोस, हुनजो घोट हिकु मिंन्ट उन जे मथां न हलाईंदो थस। आवाज ॾींदो थस, बुधी- बुधीं ती। हे काथे पयो आ, हे पलंग ते बि पयो हुंदो त हथ में ॾींदी थसि मुंहिंजी निरांण। पहिजें घोट खे
हा केङी सदोरी आ।
हा, ॾाढी सधोरी आ तव्हांजी भेण। पोइ असां वञूं त छित्ता थी वञो, सॼो पियो तव न खणो न वञी पाणई
हा, सही चए, अची ॾिखारो तव्हां
हा, उअ ई त न पयो आ त सामान खणो नथा। खणंदा आहियो तव्हां त खेर, तॾहिं बि पुछंदा आहियो पो ॿुधाईंदीअ त पाणे ई खणंदा आहियो। पहिरियों त मां बि तव्हांखे कॾीं सब ॾिदीमांव न वरी मुखे कें चयो एॾी आदत न हुजेसि पांजी। पेके वेके वेंदी आ त फोनु करदाऊं। सब घीअ किथे पयो आ उहो किथे पयो आ? सॾी अलमारी ड्राइ हुई हिन करे त सभु हिकु पासे करे ईंदी आहियां। पेके वेंदी आयां त तव्हां खे दिक़्क़त त ई न वञेव। अट्टा वट्टा कढणा।
वनो ॿ चार ॾिअ ता, साल भर त असाखें तंग ता कयो।
छाजो तगं कयो माओ अची साल में?
हा त तव्हां जी अलमड़ीअ खे हथ लॻाईंदीआंव त पूरी अलमारी खिचे करे लटा कढंदा आहियो पो हफ़्ते में ईंअ ॿ ट्रे दफा मुखे अलमारी ठाइण में लॻंदो आ त ॿार पतो तओ वईंदा ना आहिनि। हा ॿारनि खे त अलमारी ठहियां, घर जा कम कया कि तव्हांखे ॾिसाओ। अलमारी कई आ मां, हिसाब सां लटा कढंदा कयो थोड़ा मथे करे ईंअ कढंदा कयो हेठां जी बुशेट। न कलर ॾिसी खिंचंदा आयो कुछ हेठो खिचं, मथां जा पया केॾा लट्टा थव। ईअ थोड़ी न थींदो आहे।
तव्हां वेठा आहियो न ठाएण लाइ,
अच्छा, ॿुधाां न क कॾीं ता अचो वठणं कीअं ईंदव वठण?
चयसीं सुब्हांणें अचैं?
अच्छा कार कार में ईंदव बस में वठी हलंदव की ट्रेन में वठी हलंदव?
तव्हांखे शामें अचणों तव उन मेल वठन्दो मां
मुखे त ट्रेन में वंञिंणो आ।
छो?
हा कार वार सूट थींदी नाहे बस ॿि सूट न थींदी आ। ॿारनि अऊं मुंहिंजे हिसाब सां त मुखे ट्रेन ई ती लॻे। त जीअं हांणें तव्हांखे जीअं सहूलियत थियेव ॿुधाइजो। टिकेट विकेट कराए रखिजो।
ट्रेन में या त ॿ ॿ ट्रेन्यूं मटणियूं पवंदियूं।
न ॿ छाजियूं मटणियूं पईंदव? सिधी ट्रेन ॾिसो न कोई हुॼे ॼीअं ॿि। घर में वञीं ठका थियां वञी।
हिकई ट्रेन आ न ब्यो वरी हे सुबुअ ॼो पंॼे बॼे आ हेॾी जल्दीं उथंदो केर?
अच्छा उथंदासीं न हुंअ ॿि त ॿार जाॻनि ता ट्रीं चईं बजे ताईं। किलाक लाए सुम्हंउं ओतिरो पंजे ॿजे वंञीं करे वेहियंउ कार ट्रेन में हा वंञीं उतई सुम पयुं ॿियो वरी छा
हा इह्यो ॿि सही आ न।
त तहां ईंदव त हिकु ॾींहु रहंदव त सहीं न हिकु ॾींहु घुमंदासीं न पो ॿिये ॾींह निकिरंदासीं
तहांजे शहर में रखियो छा थव घुमंण लाए, छा घुमा?
अरे हांणें ॾाढो कुछु नयो -नयों ठहियो तव अचो त संईं तहां हिक ॾींहं जॻहिं चारि ॾींहं टिकी वेंदव
अचछा पोइ तलर बि जो चार ॾींहनि जो ख़र्चो पांणीं केरु कढंदो?
उहो वेठो आ न गुरु कढंण वारो
केरु?
कुलगुरू
त
गुरू -गुरू कोई केंॼे हक जो न खांईंदो आ जेको तहांखे मिलणों हुंदुव तहांखे मिलंदुव हुते वेही ॿि मिलंदुव अंऊं हिते सावरे में वेही ॿि मिलंदुव
अच्छा, ईंञ्हें छा?
हा ॿुधियो न हुयुव छा लाल साईंय ॼो सत्संग चवनि पिया कि चेट्री चण्ड्र ॾिहिं तहां दुकानु भई मंगल करे अचिॼो तहांखे हिकु लखु उन्ह ॾींहुं ॿि मिलिणों तव उन ॿिए लख् ॿिए ॾींहुं ॿि मिलंदुव
खाली जवाब
उन्ह ॾींहुं न मिलंदुव तुर ॿिए ॾींहुं तहांखे ओतरी दोगुनी कमाई थींदव।
हा इह्यो त सही ॻाल्हि।
तहांजे क़िस्मत यो कंहिंखे न मिलंदो तहांजी क़िस्मत यो तहांखे ई मिलंदुव
हम्म।
ॿियो बैग वैग न खणीं अचिजो मां तहांजा कुछु लट्टा हिते रखे छॾिया हिनि न। तहां बस इंञेंई अची वंञ् ॼो
खाली जवाब
तव्हांजा कपिड़ा वपड़ा मां एक्स्ट्रा खणीं अची वेंदी आहियां
इह्यो कमु त सहुलो करे छॾियुव तहां मुंजो
हा न।
हा, हलो त हाणें कम कजे।
हा चयो, केड़ो कम कयां? हा, हिते बि कम ता ॿुधायो, पेके में वेठी आयां त
तहांजे कम जो कमु तो बुधायां
हा, ॿुधायो